जय झूलेलाल
जय झूलेलाल।
कीअं आहियो
बढ़िया बढ़िया तूं ॿुधाए पाण में कीअं आहियो तव्हां सभु।
सभु बढ़िया आहियूं।
हाणे त बस मां कानपुर ऐं तव्हां
मां खंडवा एम पी
खंडवा एम पी अच्छा मैरिड आहियो।
न न -
अच्छा हलो ठीकु आ सही आ पाण -
ॿियो ॿुधायो - -
ॿियो सभु बढ़िया पढ़ाई कंदा आहियो जी जी मां मैरिड आहियां। तव्हां पढ़ाई कंदा आहियो।
जी मां पढ़ाई कंदी आहियां।
अच्छा केहिड़ी क्लास में हाणे
बी कॉम फर्स्ट ईयर।
अच्छा सही आ - -
जी - -
हूं मुंहिंजो ॿार आहे हुनमें हाणे वियो ॿारहे में। बोर्ड ॾींदो
अच्छा -
हा बोर्ड जा एग्ज़ाम ॾींदो
अच्छा अच्छा केहिड़ी स्ट्रीम - -
जी
केहिड़ी स्ट्रीम में आ - - मतिलबु कॉमर्स साइंस अच्छा - अच्छा अच्छा
हूं हूं हिन ई लाइन खे चूज़ कंदो
हू
त उहोइ चए पयो की न हुन में ई ॾिसंदम पोइ अॻिते हली करे ॿारहें खां पोई जेको कोर्स कंदा आहिन ॿहिरि निक करंदा आहिन। हा त उहो ई लाइन पाणी पकड़ंदो आऊ तांहां?
मां बि वई मतलब एम बी ए वग़ैरह।
अच्छा कॉमर्स ई खईं थई तां बि?
हा।
अच्छा त हुन सां मैथ खईं थव की न न।
न न मैथ्स न खईं आ।
अच्छा, सिर्फ़ आऊ कॉमर्स जो थव।
हा
सही हे, वहा पर है पढ़ाई सुठी आ हुते हुन पासे।
हा, सुठी आ।
अच्छा, त तां हुन ई पंहिंजे ई शहर में रही करे कयो था? ॿारह खां पो कॉलेज जेको बि।
हा।
अच्छा हे त वरी चएबो, हा पढ़ाई सुठी। थीया लेकिन अगर तांखे बढ़िया। कोप खपे त उहो थोरो ॿाहिर पुने वोने साइड हिनन खे।
असां हिते बि मतलब ईअ आहे। मतलब असांजे हिते बि ईअं ई आ की भई अगर तांखे एम बी ए करणो आ त सुठी। कॉलेज खां कयो ॿाहिर वञी कयो इअ त तांखे थोरा बैटर ऑप्शनस मिलंदा।
हा मतलब उहो छा आहे की जॉब वग़ैरह में थोरो फ़र्क पवंदो आ ता। खे सैलरी सां ॾाढो अंतर ईंदो हुनमें। अगर तांजो बढ़िया हूंदव हा त पैकेज बढ़िया मिलंदव हं।
त सही था चओ।
हा त उई च पो भारे। हां, पो ॾिसंदम कॉलेज, हाणे मां हिन ई साल खां पतो लॻायां थो वेठो। छोकी तां खे त वधीक पत। हूंदो न ॿारन खे त पंहिंजे हिसाब सां दोस्ती यारी आहे त हिक ॿिए सां पुछी पुछी पाँजो।
कदा रहंदा आहिन। त ऊहोई चवे पो जॾहिं मां ॻोल्हे रखंदम हाणे साईं कॉलेज तॾहिं त मां एडमिशन वठंदम न उते ई।
हा सही ॻालह आ। माने बि गोले रखियो हुयो। एम पी बोर्ड।
अच्छा एम पी बोर्ड सां ता कयो त हिन ख़ैर आई सी एस बोर्ड तस।
अच्छा अच्छा।
हा, हे आई सी एस सी बोर्ड सां।
इंटरनेशनल बोर्ड।
हा हा हुन ई बोर्ड साँ हिन जो तस्। छो त शुरू खां वठी हिन जो फस्ट खां वठी करे हिन खे हुनन में ई विधो हुयो। त हा हाणे बस कॉलेज करणो अथस हाणे उहो कॉलेज ॻोल्हंदो। त बस हे साल बोर्ड ॾेई करे अंन वरी हुन लाइन में। सॾो ॾींहुं त हिन में ई हली थो वने, तांजो बि वेंदो हूंदो न? पढ़ाई और कोचिंग ॿ-ॿ, ट्रे-ट्रे कोचिंग लॻल आहिन।
हा अच्छा अच्छा।
हम्म, हिनजी बि हलनि मतिलबु हूंदयूं अथसि ट्रे ॾींह कोमर्स त ट्रे ॾींह मैथ ईअं करे टाइमिंगसि सेट अथसि।
हा, सही आहे।
हम्म पढ़ाईअ जो त भई ॾाढो थी वियो आहे, हिकु त मतिलबु टाईम ई नथो मिले ॿारुनि खे त। कुछु बि, ॿियो? ॿियो तव्हां ॿुधायो, तूं मतिलबु ॿियो बि कोई कोर्स थी करीं?
हा, मां गॾु-गॾु जी सी-ए थी कयां। कंप्यूटर कोर्स, कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स।
अच्छा, त हुनमें उहो केतिरनि सालनि जे लाइ हूंदो आहे, कंप्यूटर कोर्स करणु?
उहो हिकु साल जो हूंदो आहे।
अच्छा हिकु साल जे अंदरि, त मां हिन खे चवांसि पई कंप्यूटर कोर्स कर वठि त सुठो तई, एतिरो त ईंदो ई आहे की हलाए सघां। त चयईं कि मां खें सेखारणो हूंदो त, उहो चए पियो टेलीपैथी कुझु चए पियो।
हा उहो टैली हूंदो आहे। बट अगरि तव्हांखे जॉब ऑप्शन सुठा खपनि, अगरि तव्हांखे मतिलबु कॉलेज सां गॾु-गॾु बि जॉब करणी आहे, त तव्हां और सुठो पैकेज खपे त, तव्हांखे मतिलबु डी-सी-ए या पी, एम-डी-सी-ए करे था सघूं मतिलबु।
अच्छा। मां उहोई आ। केतिरा त कोर्स थी विया आहिनि। असांखे त पतो बि नथो पए पियो, पाण ॿारुनि जे ज़रिए वरी बि ख़बर पवंदी आहे। की हे-हे आहे, हिनन लाइन में वञणो आहे, या हेॾे इहो करणो आहे कोर्स, न त-त असांजे टाइम ते हिते एतिरो सभु कुछु न हुयो, आऊं न ही एॾो स्कोप हुयो की हाणे त छोकिरियूं बि करनि थियूं पयूं। हाणे जीअं मुंहिंजी भाट्री आहे, भा जी धीअं आहे, पो वरी जे-ई जा पेपर अची ॾींदी हाणे।
अच्छा।
चवे पई, हा उहो जे-ई जी तयारी थी करे पई।
हम्म, सही आहे।
हम्म, हूअ हिन सां ई बरोबरु आहे, ॿई बरोबरु आहिनि। त हिन कॉमर्स खयईं त हुन साइंस, में हुनजो इंट्रेस्ट हुयसि। त हुन मना कयई मां कॉमर्स न खणां। अरे ॿारु खे जेको वणे असांखे त उहो ई लॻंदो आहे। तव्हांखे जेको सही लॻेव तव्हां जंहिंमें सुठा आहियो, तरे पायो। हा त उहो बि इहो ई चवंदी आहे कि मां शादी न कंदमि, मां जॉब कंदमि, मां पंहिंजो पढ़दमि, मां पंहिंजो बंगलो ठाहिंदुमि
माखें ही शादी न करणी आहे, हिकु इहो ई डायलॉग मुंह में हूंदो तसि। जिएं कोई चवंदसि न कि हा सुठो करे वठंदी त पोइ तुंहिंजी शादी बि सु सुठी जॻह ते कराईंदासीं न, मूंखे करणी कान्हे शादी। जो तव्हां एतिरो परेशानु था थियो, मैं खुद मां पंहिंजो कमु खुदी करे थी सघां।
हा, सही आ हा
ह ह
अॼकल्ह छोकरयूं बि छोकरयन वांगुरु एन।
ॿयो तहांजी, हा, तहांजी मम्मी त हाउस वाइफ हूंदी न?
हा
हूं ख़ैर ॿार हाणे, वधीक अॻयां निकरी व्या एन। असां त वरी बि, कुछ बि न कयोसीं पांजे टैम थे। न हे निकरी पयासीं, हा, मांजो त वरी बि ठ ठीक आ नंढो थोड़ो सो इओ कम कंदी आयां, कपड़े जो या छा
अच्छा
घर में ही वॻा वग़ैरा रखी करे, हा त थोड़ो सो कम, पांजो फ्री टाइम उनमें निकरी वेंदो आ। ईंएं छाहे, खाली वेहण सां त सही आ न। ॿार वॾो थी वयो आ, हो पांजी लाइन में पांजो लॻो प्यो आ पढ़ाईअ जे। मां पांजो फ्री आयां, त कुछ बि करे सघां ती मां त।
हूं
थोड़ो घणो ई सही, ठीक आ, ॿयो हुते घुमण लाइ छा छा आहे, खंडवा में?
इते घुमण लाइ ओंकारेश्वर आ, ज्योतर्लिंग आ न ओकारेश्वर।
हा हा
उहो असांजे खंडवा में आ।
त हू केतरी परे तव, तहांजे घर खां या मतिलब हुन पासे?
ॾेढ़, ॿ कलाक लॻंदा एन।
अच्छा, मतलब अगर स्टेशन तां माण्हूं वञे, त जीअं मतलब टैक्सी कराए करे माण्हूं, सिधो पहुचे हुते।
हा, और इक हनुमंती आहे टापू।
अच्छा, हुते छाहे टापू में?
उते बि पाणी आ, और शीप्स वग़ैरा हलंदयूं एन।
त हुते छा होटल्यूं एन, टापू ते ईीअं ठयल कयल कुछ?
हा, होटल्स बि अन्, और लॉन्स बि अन्, हा
अच्छा, जीअं रिसॉर्ट वग़ैरा ठयल हूंदा एन। टापू में ऊंअं सभ ठहयल हूंदो, घुमण फिरण लाइ माण्हूं जीअं वञे? तो, पिकनिक मनाइण, या काॾे घुमण फिरण जो प्रोग्राम ठाहे थो। अच्छा, तांजे पासे शायद लोनावला, भरसों तव कि दूर आ, हुतां खां?
लोनावला? लोनावल त इते कान्हें, महाराष्ट्र साइड आ।
अच्छा, औ हे खंडवा, हे महाराष्ट्र में न ईंदो आ? अच्छा, ईहो एम, पी साइड पवंदो आ।
हा
हा, उअई आ।
पूने साइड ईंदो आ, लोनावला त।
हा हा, हा हू, मुंबई साइड पवंदो आ, हा हा, तहांजे एम, पी पासे बि त ॾाढा ईए एन, रिसोर्ट और छा चइबो आ, सफारी कबी आ? पो जंगल एन हुन पासे, माण्हूं सफ़ारी करण न वेंदो आ?
न ख़बर आहे मुखे
एम पी प हिन पासे त ज्दा जंगल आहिनि एम पी पासे त जे शेडोल आहे शेडोल जो नालो ॿुधो अथव बांधा घड़ा उन पासे
मां शहडोल जो नालो मोबाइल ते ई ॿुधियो के न मुखे ॿुधाई हा
उ मुंहिंजी भेण आहे वॾी भेण हुते रहंदी आहे और उह हुनननि जे पासे में ई अथनि बांधव घड करे त उते शा आहे की न जीअ फारी हलंदी जीअं न जीप में माण्हू खे शेर ॾिसण वञणो हूं आहे जंगल जे विच में वठी वेंदा आहिनि टिकिट्स लॻंदियूं आहिनि सॼियूं हा त उहो उहो हुननि जे पासे में ई अथनि मतिलबु वेझो अथनि बिलको समुझ स कलाक सवा कलाक जो अंतर ह न बढिया रिज़ोर्ट ठहियल आहिनि और हुनमें माण्हू सफ़ारी मतिलबु मेन सफ़ारी करण ईंदा आहिनि ज्यादातर माण्हू
ह तव्हांखे टास्क मिली विया अथव
जी
ट्क मिलीया अथव
टास्क असांखे जेको पहिरियों आहे न उहो मिलियो न बसि तंहिंखां पोइ किथे मिलियो इी वरी जो ॿियो नंबर आहे कंहिंजो मतलब मुंहिंजे छोकिरे जो नंबर आहे त हुन करे नथो पाए उहो जी न टास्क अॻिते न मिलंदव हुन नम्बर ते हिकु नम्बर ते हिकु बार बि मिलंदव तव्हांखे
मां चवांव थी हिन ते टास मिली हुया
हा
अच्छा तव्हां मतलब कॉल करे ता सघो।
मां कॉल करे नथी सघां चवां छा थी मुंहिंजी कॉलिंग ख़तम थी वई आ। और रिसीव करे थी सघां बस मां। पहले त मूंखे इहो बि न ख़बर हो की कॉलिंग हा हा हा
त हिन ते पुछांव थी कॉल्स ‌कीयं ऑन आया हुयव ख़तम थी वया‌ इन।
हा उहे मिलिया हुया न असांखे उहे ख़तम थी विया आहिनि रिसीव न करे पई आ हा त तव्हांखे न मिलिया तव छा ईअं ट्रीह कॉल।
न मिली विया आहिनि अं शहडोल जी इक आंटी आ हुनननि खे न मिली आहिनि। क्या?
अच्छा उन्हनि खे न मिलिया तस।
हा
न न ट्रीह कॉलियूं मिलंदियूं आहिनि न पूरियूं पूरियूं। हाणे हुन सां छा मतलबु कुछ प्रॉब्लम थी थो सघे?
उन्हनि खे मिली कान्हे त मतिलबु उह उहो रिसीव था करे सघनि बसि।
न त उहो
त उह बार बार मूंखे ता चवनि की तां तूं मूंखे कॉल कर अच्छा।
हा हा हा न हे ॾिसो न था ग्रुप में नथो अचइ पई बार बार।
चवंदा चवंता की मूंखे चवंदा कि कॉल मी कॉल‌ मी करण सुठो न थो लॻे ॾाडो हो थोे लॻे मां तोखे ई चवां की तूं ई कर मुखे बार बार हाणे मां हिक‌ हिकी जणे खां छा छा ॻाल्हायां
हा न त नया नया टॉपिक खणी करे। ॻाल्हाए वठोसि न,
अरे पर हं हं
उहोई आ न समझ में, हा ईज़ी पवंदो आ, हा बसि अलॻि -अलॻि माण्हूं सां थोड़ो ॻाल्हाइण ईज़ी पवंदो आ। पर अगरि हूव चएव ती त हिकु ॿ करे वॾिजोसि ॿियो छा।
न चार, पंज कॉल कंरे चुकी आहियांस। ‌
अच्छा।
तॾी बि चए ती मुखे कॉल मी कॉल मी करण सुठो नत्थो लॻे। चौमांस इंग्लिश में नत्थो लिखंण सुठो लॻेव त ईंयें चओसि तूं मुखे कॉल कर
मूंखे कॉल कर छा, सिंधीअ में लिख चए न खणीं। मुखे कयो, फोन कयो।
मुखे फोन कयो।
हम्म। मेन ॻाल्हि इह्योई आ न ॾाढनि खे अजीब सो लॻंदो आ की कॉल मी कॉल मी। उते पो छाहे वरी पो सभु ॼणा ईंगेज़ ता थी वंञंनि व, कॉल में हिक खे मिलाय तो ॿियो हुन में पहिरेंई बिज़ी तो ॿुधाव। छोकी सब् लॻी ता वंञंनि हुन ई नंबर खे कॉल करण में।
ॿई बीज़ी ता लॻनि हा बिज़ी तो पहिरे अचे हा।
पो हुनमें वरी इह्यो ॾाढी प्रॉब्लम ती अचे पई।
सही था चओ।